हँ लाइग गेल फोन
आ जे जत्ते अहाँ कम्प्लीट करबै नै अच्छा एखन धैर हमरा से जत्ते गप केलो हेँ ओ सब जे छै से ओय कॉन्फ्रेन्स वला ली अथी मे डैशबोर्ड पर शो करैत हैत अहाँकेँ
हँ तऽ उ एड भऽ गेल कि नय उ तऽ जीरोहे सेकेंड पर एड भऽ गेल तऽ ईवला टास्क या कोनो पाँच गो टास्कमे से एगो कोनो टास्क जे छै से बारह मिनट कऽ जगह पर चौबीस मिनट मे बदैल जैता हँ ऑटोमैटिक
अच्छऽ तऽ जे भौ हँ
हँ अच्छा इफेक्टिव स्पीड छै एमे हम ज - जते आदमी सँ बात केलियै को बात करै छियै। बारह मिनट, तेरह मिनट आ ओय मे एड होय छै सात मिनट, आठ मिनट अहिना कऽ कऽ तऽ मने कनि जोर सँ सेहो बाजऽ कऽ रहै छै आ एकदम मिथिलांचलक जते सभ्यता संस्कृति यैह सब चीज सब एमे बाजअ केँ छै। बकी कोनो निजी बात सब नै बतिया केँ रहै छै।
अच्छऽ
हँ आ अहाँ जत्ते लाउडली एय पर बजबै ओत्ते जे छै से स्पीकर ए ओकर रिकॉर्ड करे छै ओता ए ओतए वर्ड अथी जना माइन लिया जना डर होय छै तऽ ओकरा कहियौ मतलब नै कहै छै हिंदी मे कि मतलब क्यो डर रहे हो तऽ ओकरा कहै जाय छै निधोक-निधोक
हां।
कि निधोक क सकय छी, हां-हां। त ओहने मैथिलीए शब्द सब जे छै से चुन-चुन कै एकदम नीक से बाजय के छै।
अच्छा।
हां जत्ते ग्रामीण पृष्ठभूमि हुवए, हुए या सरकारे सबसे सम्बन्धित कोनो बातचीत कराके हए तै एकदम मैथिलीए में।
हां-हां।
हां। वर्तमान सरकार के जे छै से अहाँ की चाहै छियै मतलब अनुकूल शासन छै कि नै? आलोचना करा चाहै छियै की की?
निजी बात के ओय में नै अथी होए नै?
हां‌ नै होय छै।
हां। तहन
से बात छै। अच्छा एगो ई जे अभी कता
खाली।
कत छैई।
का उम्म चौ में नेपाल में जे छै से काठमाण्डू के करीब उम्म काठमाण्डू नै हय अथी खुरकुट से सत्तर-पचहत्तर किलोमीटर हय यानि कि अत्ता से अड़हाय सौ किलोमीटर हय।
ओ ओय के मतलब की छै ओता घूमा बला उम्म कथी सब छै?
घुमो बला कथी पहाड़ है झरना है ओ त एगो काली माता माता के मंदिर है एगो महादेव के मंदिर है। और जैसे प्राकृतिक नजारा सब एकदम जेना जम्मू काश्मीर सब में रहय है तय तरह के
अच्छा सुन्दर मतलब प्रकृति में जे प्रकृति के दृश्य सब जे छै से एकदम पहाड़ झरना, पर्वत यैह सब छै देखावला नै?
हां।
ओम्हर तऽ बादलो जे छै से नीचे रहैत हेतै ने यौ केओ छू लैत हेतै बादलो के
बादल बहार से नीचा हो जाए है आदमी पहार से ऊपर भ जाए है बादल नीचा एनाइते देखाइत रहय
बताउ त कते फीट ऊँचा भऽ गेलै तैयौ बहुते भऽ गेलै पाँच हजार पाँच हजार फीट या मतलब कते दू तीन हजार फीट सँ तऽ ऊपरे भऽ गेल होतै?
हाँ सातह सात हजार फीट पै करी ओ मंन्दिर
एह
मतलब बुझू
कते कहै छै उ अच्छा नय सात हजार फीट कहै छै नै ओ माउंट एवरेस्ट के हाइट छै पचासी सौ मीटर मीटरमे छै ओ। आ ई फीट एक मीटरमे कते फीट होइ छै?
तीन प्वाइंट कुछ होय हय सवा तीन के आस पास मे
अच्छा तऽ एक मीटरमे मानि लिअ तीने फीट ओ तऽ पचासी सौ मीटर मे छै पचासी सौ गुना तीन हुँ चौबीस हजार आ पाँच तिया पन्द्रह लगभग पच्चीस छब्बीस हजार फीट हय माउन्ट एवरेस्ट नय?
हँ
आ ई सात हजार फीट अहाँ कहलियै ऊपर जेबै। तऽ माने की? दू तिया छौ लगभग दू हजार मीटर ऊपर छै दू ऐं दू हजार पच्चीस सौ मीटर ऊपर।
हँ हँ
ओ तऽ फेर ओतऽ मतलब रहऽ उहऽके व्यवस्था होटलमे?
हाँ
ओ आ जेबै कोन निजी वाहनसँ की पब्लिक ट्रांसपोर्टसँ?
आँय?
जेबै कथीसँ? अपन गाड़ीसँ की अ ओही ओतऽ के गाड़ीसँ?
अपन बाइकसे
अच्छा अपन मोटरसाइकिलसँ ओ
हुँ कालीन चौक के हजार कहलियौ सात हजार नय अरतीस सौ बियालिस मीटर बारह हजार छौ सौ पाँच फीट हाइट हय
आरौ तोरीके
बहुते हाइट भऽ गेलै तहन
हुँ
बुझलौं ने
ओतऽ से माउंट एवरेस्ट के नजारा एकदम जे छै से बहुत नीक लागै छै देखऽ मे
अच्छा ओतऽ स माउंटो एवरेस्ट के देखाइ दै छै ने
हुँ लव चाइना बॉर्डर के नजदीक छै ओतऽ से लगभग साइठ किलोमीटर गेलाके बाद ने पाल आ चाइना के बॉर्डर छै ओतौ जेबै घूमऽ नेपाली आर्मी के कैह कऽ जे हइ से कहबै कनी चाइना बॉर्डर के ओय साइड जे हय से कनि घुमा दिअ
तऽ घुमा देत ओ कहबै तऽ
बीजा पासपोर्ट के
तऽ मने उ घुमा देत उ अहाँ कहबै तऽ
हँ हँ नेपाली सब के लेल म अथी फ्री है ने
घुमा दै है
ओ
ओना तऽ एगो चाइना बॉर्डर मार्केट लगै हय एतऽ में तऽ बुझाइया जा सकै है मार्केट के बाद नय जाइ हइ चाइने में हय मतलब बॉर्डर से सौ दुसौ मीटर अन्दर बस ओतबै जा सकय है
अच्छा तहन तऽ ओतऽ के आदमी सब मार्केटिंगो कऽ सकै छै चाइना स
हँ तऽ मार्केटिंग होइते छै की
अथी सब खरीदयके हुए मोबाइल वाला पार्ट रिपेयरिंग पार्ट सब
हम्म हाँ
ओ तहन तऽ बढ़ियां छै
स्विटजरलैंड के मिनी स्विटजरलैंड कहल जाय छै कालिन चौक के
अच्छा मिनी स्विट्जरलैण्ड कहल जाइ छै ए कत्ते खर्चा पानी लगतै से कहू बताउ पहिने
फरिया जेतै एक आदमी में
अच्छा
हँ
जीजा जी अखन घरे पर आयल है निकेश जीजा जी घरे पर आयल है
हँ जीजी रहै तऽ व दिक्कते होइ छै
हाँ नेपाली बजथिन ओ तहन तऽ कोनो दिक्कते नय छै हँ
आएय
हँ उ रहथिन तऽ कोनो दिक्कत नय हेतै भाषा तऽ कोनो सबसँ बड़का समस्या तऽ भषेके रहै छै ओतऽ दोसर देशमे गेलाके बाद
आँय
मने जीजा जी रहथिन तऽ बढ़ियाँ लगतै अथी रहतै तऽ ओकर हुनको जे हइ से संग कऽ लिअ एकबेर हुनको गप्प कऽ लियौ बात कऽ लियौ
हुँ एक सै एक किलोमीटर छै ओतऽ से अहाँके चाइना बोर्डर मार्केट जे मार्केट लागै छै चाइना मे चाइना हालांकि पचहत्तर किलोमीटर बाद चालू भऽ जाइ छै लेकिन ओतय से ती नय छै मार्केट लागे छै चना बोर्डर मार्केट ओतय से एंट्री हय ओतऽ से एंट्री छै तऽ ओतय से जा सकै छी के चाइना मे प्रवेश कऽ सकैत छियै ओत से मार
हुँ
मारकेटिंग कऽ सकै छियै।
अच्छा ओ
यानी की अढ़ाई सौ आ एक सौ साढ़े तीन सौ किलो डायरेक्ट जेबै तहन तऽ साढ़े तीन म
अच्छा
हुँ
अच्छा अहाँ ओ जिनका जुड़लियै हँ हुनका जे है से कार्य एप इन्स्टॉल करबा देलियै ने
हँ
हँ कार्य एप इन्स्टॉल करबा कऽ प्रोफाइल वला टास्क जे आयल रहै छै ओकरा कम्प्लीट करबा देबै
हँ ओ भऽ गेलै कम्प्लीट करबा देलियै
हँ तहन टास्को चलि एतै जल्दीए ओकरा पर
हुँ
आ ओइ ग्रुपोमे बात कऽ सकै छी जेना
अइ ग्रुपमे जेते आदमी छै ओइमे ककरोसँ पुछियौ जे जँ फ्री छी तऽ हम अहाँके बात कऽ सकै छी काॅल करू हमरा
अच्छा
हँ हम तऽ देखै छियै कए आदमीके ओहिना कम्प्लीट करबा देलियै ये
अच्छा तऽ फिर टास्क फोन ए फोन फ्रेंड वाला टास्क कम्पलीट भेला के बाद कोन टास्क सब आबै छै
एगो हिन्दी मे